हेलो
हँ जी नमस्कार
नमस्कार
आइ हम तोहरा संग अपन गांवक बाजारक विषयपर विस्तारत सब बात करय चाहैत छी हमरा लागैत अछि जे गाँवक बाजार केवल किन बेेचक स्थान नहि बल्कि ई लोकसभ मिल झोल अपनापन आ सामाजिक सम्मन केन्द्र सेहो अछि एतय सब वर्गक लोग एक दोसर से भेटैत छथि समाचार सुनी छथि ई आ अपन सुख दुःख टैत छथि एहेन बतावरण शहरक भीड़ भड़ाके कम देखड लेल भेटैत अछि
तोहर बात सुनि बहुत खुशी भेल हमर गामक बाजार सदखन चहल पहल से भरल रहैत अछि जतय किसान आप खेतक ताजा तरकारी फल अनाज आ दूध बेचै लेल आबैत छथि बाजार मे खरीदार सबसं सेहो खुशी खुशी सामान कनैत छथि जाहि गामक अर्थव्यवस्था मजबूत बनबैत छथि बाजार ग्रामक विकासक महत्वपूर्ण आधार अछि
सही कहलहुं मित्र हमरा लागत हमरा लागल गावंक बाजार सबस नीक बात ई लागैत अछि जे एतेक लगभग सब आवश्यक वस्तु उचित दाम पर उपलब्ध भ जाएत अछि गरीब धोती आओर धनी सब अपन आवश्यकता अनुसार सामन खरीदी सकैत छथि बाजार मे छोटे छोटे दुकानदार अपन मेहनत से परिवार चलाबैत छथि ई दृश्य देखक मन प्रसन्न भए जाइत अछि
हँ विशेष रूप से साप्ताहिक हाटक दिन बाजार मे बहुत भीड़ लगैत अछि दू तरक गाम से लोक सब अबैत छथि आ अपन अपन समान बेचैत छथि बच्चा सब खिलौना मिठाइ आ बिरंग वस्तु देखिके बहुत खुश होइ छथि पूरा वातावरण उत्साह जेका ल गै तऽ अछि
बिलकुल सही केलहुँ बाजारमे मशाला सुुकन ताजा सब्जी हरियर मिठाई मिठा सुक लोकसभक आवाज मिलिके एकटा अलग वातावरण बना देत अछि ई अनुभव प्रत्येक गामक लोक लेल विशेष होयत अछि एतय घुमबाक सेहो अलग आनन्द भेटैत अछि हमर मन बार बार बाजार जाय लेलल कते आ छी
हमर दादा कहैत छथिन जे पहिने गामक बाजार बहुत छोट छ ल मुदा आब धीरे धीरे बहुत विकसित गेल अछि आम कपड़ा जूता दवाइ मोबाइल आ अन्य आधुनिक किस सामान सेहो सहज उपलब्ध अछि समयक संग बाजारमे बहुत परिवर्तन आयल अछि ई परिवर्तन गा म लेल लाभदायक अछि
गाँवक बाजारक कारण किसान सभके अपन उपज बेचय लेल दूर शहर नहि जाय पड़ैत अछि ओ सबन अपन मेहनतक उचित मूल्य पाय लेल प्रयास करैत छथि एहि से समय पेसा आ मेहनत तीनो बेचेत अछि किसान सभक जीवन सेहो आसान बनैत अछि
हमरा लागैत छी जे यदि बाजारमे साफ सफाइ पर ध्यान बेसी देल जाय तऽ ई आरो सुन्दर बनि सकैत अछि कूड़ादान स्वच्छ शौचालय आ शुद्ध पानी क व्यवस्था होयबाक चाही श्व बाजार से ग्राहक सेहो संतुष्ट रहता स्वच्छता सबहक जिम्मेदारी अछि
बिलकुल सही मित्र बाजारमे ट्रैफिक व्यवस्था सेहो नीक होबाक चाही बहुत बेर गाड़ीक भीड़ आ अवस्था आओर लोक सबके कठिनाई होइत अछि यदि पार्किंग उचित व्यवस्था होय तऽ समस्या कम भ सकैत अछि एहि पर प्रशासनके ध्यान देबाक आवश्यक अछि
बाजारमे छोट व्यापारी सब बहुत मेहनत करैत छथि ओसब भोरे से साजा धरे देखन खोली ग्राहक सेवा करैत छथिन हुनकर मेहनतक के सम्मान करबाक चाही स्थानीया दोकानदार से खरीद करब गांमवक विकास मे योग दान अछि
सेही कहलै लोक पर्व त्यौहारक समय बाजारक रौनक देखय लायक होइत अछि सब दुकान रंग बिरंगी सजावट सब भारी जयत छी लोग सब उत्साहपूर्वक खरीदारी करैत छथि पूरा बाजार खुशी आ उमंग सब भरल रहैत अछि
बच्चा सब विशेष रूप से खिलौना गुब्बारा मिठाई आ आइसक्रीम दुकान पर भीड़ लगाबैत छथि हुनका सबक खुशी देखी के आनंद होइत अछि परिवारक सभ सदस्य मिली के बाजार घुमैत छैथ तऽ ई यादगार क्षण बनि जायत अछि
हू बिलकुल मित्रा गाँवक बाजार मे अपनापन भावना स्पष्ट देखबाल लेल भेटैत अछि दुकानदार ग्राहक के नाम सब चिन्हैत छथि आदर पूर्व व्यवहार करैत छथि ई सम्बन्ध बहुत मूल्यवान होइत अछि शहर मे एहन अपनापन कम भेटैत अछि
बाजार मे बुजुर्ग सब बेसी के समाचार खेती मौसम आ समाजक बी विषय पर चर्चा करैत छथि युवा सब सेहो नव नव जानकारी साझा करैत छथि एहि प्रकार बाजार ज्ञान आदान प्रदान स्थान सेहो अछि सामाजिक एकता मजबूत होइत अछि
सही कहलो यदि सरकार बाजार मे सड़क बिजली आ सुरक्षा व्यवस्था आओरो बेहतर बना देल तऽ व्यापार मे वृद्धि होयत ग्राहक आ व्यापारी दुनू के लाभ भेंटेत गाँव बी विकास तऽ जीब से होइत ई सभ लेल लाभकारी अछि
डिजिटल भुगतान आब गामक बाजारमे सेहो लोकप्रिय रहल अछि बहुत दुकानदार मोबाइल से भुगतान सब सरकार करैत छथि पहिले लेनदेन आसान गेल अछि आधुनिक के तकनीकी लाभ गाम धरि पहुँचि रहल अछि
बिलकुल सही कहलौ महिला सब सेहो बाजार मे सक्रिय भूमिका निभा रहल छ छथि ओ सब हस्तशिल्प अचार पापड़ मिठाइ ओ अन्य वस्तु बेची के आत्मनिर्भर बनि रहल छथि ई गामक आर्थिक प्रकृतिक शुभ संकेत अछि समाजमे सकारातात्मक परिवर्तन भऽ रहल अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे हमर गामक बाजार आरो विकसित कित होइत नामी सुधा सुविधा स्वच्छता आ बेहतर व्यवस्था से ईसभ लेल आकर्षक केन्द्र बनत बाहरी के लोग सेहो एते आबय पसन्द करात गामक पहचान मजबूत होएत
बिलकुल सही कहलौ हम सभके स्थानीय व्यापारी आ किसान सभके सहयोग करबाक चाही स्थानीय सम्मान खरीद दला आओर हुनकर आमदनी बढ़ा आ गामक अर्थव्यवस्था मजबूत होयत ई हमर सामाजिक दायित्व सेहो अछि सभ मिलि के विकास करब
हँ प्रत्येक नागरिक के बाजारक स्वच्छता अनुशासन आ सुरक्षा बनायब रखबाक प्रयास करबाक चाही यदि सब अपन कर्तव्य भैत तऽ बाजार आदर्श बनि सकैत अछि एकता से सब सम्भव अछि ई सबर जिम्मेदारी अछि
बिलकुल सही कहलहुँ हमरा गमेक बाजार पर गर्व अछि कारण मेहनत ईमानदारी आ अपनापन प्रतीक अछि एतय सब लोक परस्पर सम्मान आ सहयोग भावनासँ जुड़ल छथिति ई परम्परा सधिकन बनल रहय ई हमर संस्कृतिक धरोहर अछि
हमहुँ अपन गामक बाजार से बहुत प्रेम करैत छी एते बितवल समय सदखन याद रहैत अछि प्रत्येक यात्रा नव अनुभव दैत अछि बजार जीवन नव उत्साह भरि दैत अछि
चल अगिला हटक दिन फिर एक साथ बाजार घूमेब चलब ताजा सामान कीनब मित्र सबके भेटब आऔ स्वादिष्ट मिठाइ सेहो खायब सभ बितवल समय यादगार बनत हमरा बहुत खुशी होयत
अवश्य हर समय पर तैहार तैयार रहब एक साथ बाजार घूमब लोक सब से भटेब आ गामक सुन्दर वातावरणक आनन्द लेब ई दिन अवि अविश्वसनीय बनत मित्रता सेहो ओरा मजबूत होयत
बहुत नीक मित्रम आइ ई बातचीतसँ स्पष्ट भए गेल जे गामक बजार केवल व्यापारिक स्थान नहि बल्कि संस्कृत अपनापन विक विकाश ओ सामाजिक एकता प्रतीक अछि
हम सभके एकर सम्मान संरक्षण और विकास लेल सदिखन प्रयास करब चाही चाही
काल्हि हम गामक बाजार गेल रही देखलू जे भोरी से लोक सब अपन अपन दोकान सजायब मे लागल छल चारू कात चहल पहल हँसी सुखी आ अपनापनक बात वातावरण छल प्रत्येक दुकानदार मुकसि दैत ग्राहकक स्वागत रहल छल ई दृश्य देखैके मोन बहुत प्रसन्न गेल
हँ मित्र सही कहलौ हमर गाँवक बाजार ई विशेषता अछि जे एतेक सभके सम्मान भेटैत अछि ग्राहक छोट अथि प पैघ सभक सामान व्यवहार कयल जाइत अछि एहि कारण लोग दूर दूरसँ खरीदारी कयल आबैत छथि ई अपन संस्कृति पहचान सेहो अछि
बाजारमे सब्जी दोकान पर ताजा बने भंटी टमाटर आलू फूल गोभी आ हरियाली साग देखिके के मन खुशी जाइत अछि किसानसभ अपनापन मेहनत उपजाउ गर्व से बेचैत छथि ग्राहक सभ सेहो ताजा सामान पाइ सन्तुष्टि रहैत छथि ई गामक समृद्धि चिन्ह ना अछि
फलक दुकान पर सेहो आम केला अमरूुद लीची फ पपिता तरबूत सुन्दर ढंगसँ सजावल रहैत अछि बचपन सभ अपन माता पिता संग फल किनबाक लेल उत्साहित रहैत छथि स्वास्थ जीवन लेल ताजा फल बहुत आवश्यक अछि बाजार एहि आवश्यकता के पूरा करैत अछि
कपड़ा कऽ दुकान मे रंग बिरंग साड़ी कुर्ता सर्ट पैंट आ बच्चा सबक वस्त्र देखिके भीड़ लागल रहैत अछि पर्व त्यौहारक समय खरीदारक उत्साह ओरा बढ़ि जाइत अछि लोग अपन पसन्द अनुसार कपड़ा चुनैत छथि सभक चोरा पर